हेलो
हेलो
अहाँके आवाज नहि आबैत छै
ह नहि अबै ह हैय रुकू आब अबै छै
हँ आब आबी छै हँ आब आबी छै आब आबी छै दादी गोर लागैय छियै
खुश र बहुआ ठीक छ
हँ हम ठीक छियौ दादी तू ठीक छी
हँ हम तऽ ठीक छियौ
खाना पीना खेलही
खाना पीना तऽ खा लेलियै आब तऽ हम तऽ एक बेर खाइ छियै हम थोड़े जलखै तलखै करै छियै
हँ अब तऽ थोड़ा से काम उम तऽ एको भो ही न छ
तोहर दादा के खाना बना क द दै छियै उऊहे बहुत बड़का बात छै
ह्म आ दादा हमर कैइसन छै
दादा र तो ठीक छौ बूढ़ भऽ कऽ सखिया गेला हे अनेरोके बजैत रहै छौ
अच्छा ने कोई बात न बूढ़ भ गेलौ आब तऽ थोड़ा आओर जिम्मेदारी बढ़ गेलौ ह
हँ तऽ की करबै तूसभ तोहर माय अयबे ने करतौ गाँव तऽ हम कतेक ढोउ
हमर मा माय कोढ़नी छौ ने दादी न आबै चाहै छौ काम से बचे छौ
तोहर मायके शोहरके हवा लागि गेलौ उएह गाँव घरमे अयतौ आम फड़ल छै कटहर फड़ल छै लीची फड़ल छै तहूँ सब ऐते तऽ आम तब खयइते दोसर तोड़ि तोड़ि कऽ लऽ जाइए बम्बइ किशनभोग मालदह
अच्छा गर्मी छुट्टी तनिक आर होय दे ने बच्चा सब फिर स्सकुल ट्यूशन बन्द होइ दे तऽ फिर एबौ हम मैायके ले के
तऽ सभटा त आबे तोड़ि कऽ निीचका लऽ जेतौ ओ आम भरि दिन बुढ़बा रहैत छौ बैसल आम के नीचा में आ गड़ी अबैत रहै छै सभके
अच्छा ने कोइ बात नहि खाइ दे सबके खाइ दे की भऽ जेतै
खेतै आ हमर अपन पोता पोती नहि छै खैत
हँ इहो बात नीके बाजली आ तू तऽ
हँ तऽ तोरो बाबुओ नहि अबै छथुन बाबो अयतथुन तऽ किछो आम तोड़ि कऽ अपन लऽ जयैतथिन
आ तू दवाइ खाइ छी टाइम पे
हँ हँ दवाइ खाइ छियै भोर साँझ
अच्छा
आर उएह बगल बगल हँ बगल वाली कनिआ छै तऽ उहे कखनो क आबि जाइया तऽ बैसल रहैया पानि तानि भरि कऽ दऽ दैया ओ नहि छै बगलवाली जे छलौआ तोहर चाची
अच्छा हँ हँ
हँ हैरपुरवाली
हँ हँ
उहे अबैत छै तऽ कनहुके पानि तानि भरि कऽ दऽ दैए चाह ताह बना कऽ दऽ जाइए तऽ हू
आ तू अपन छोटका बेटा के शादी कहिया करबीही
तऽ तोहन माय बाप के ध्यान ने छै जे दियर के शादी करे तँ हम असगरे की करियै
तऽ तोरा नजर में कोइ पसन्द नहि आय छौ गाँव के किसी लड़की से शादी कर दही
हँ देखै छियै दगो लेकिन तोहन माय बाबू कनि
अच्छा
समझबै हम थोड़े ओतेक बुझबै हमरा तऽ किओ कहलक हए तऽ देखलियै हमरा लड़की ओतेक नीक नइ लगै य
अच्छा उ जे लड़की देखली उ तोरा पसन्द नइ अयलौ काहे उ लड़की मे की खराबी रहै
आ गामोमे देखलियै एगो दूगोके तऽ नइ नीक अबैत छै
अच्छा तऽ की भ गेलै एगो दूगो आओर लड़का सब देखी लड़की सब देखी आओर की
हू हू देखै छियै आ तोहूँ सब आबै गरमी छुट्टीमे
हँ
जेना मोबाइलपर कहबै तोहर चाचीकेँ तऽ फोटो भेज देतहु तोरा
अच्छा ओ लड़की के
सलिए हँ हँ
तऽ ओ लड़की से तू सभ बात करि कऽ कन्फर्म नहि करि देलही कि ऐसे अऐसे भेल छै तऽ शादी अभी नहि करबै
नहि एखन हम फोन तोन नइ उठबै छिये
ओ सब त लेकिन इन्तजारमे होतौ पैसो हाथमे दे के गेले रहौ
तऽ पैसा देखके गेलै तऽ पैसा दे देतै जोड़ि केऽ
हँ कहियो फोन पे ही पैसा भेज दी और की अब तू सामने जा क मिलबी थोड़ी क देबी ऐसे ऐसे अभी जॉब वगैरह भेलै ह तऽ तनिका आओर लगतै तऽ एक से दो साल अभी नहि करे के चाहे छै लड़का आओर की
हँ हँ इहे कहबै
यही कह दियै कि जॉब उब अभी नैके नैके लगलै य तऽ लड़का नइ करै चाहै छै
हँ हँ आओर कहइ
आओर चाय पियै छी
हँ आखने बगल वाली तोहर चाची बना द गेलो ह चाय
ह कैसन चाय बनेलकहौ ह
सुन्दर चाय बनबै छौ चाय पाइन
अच्छा
आओर तोहर मैय चाय बनेल कहूँ ह
हँ हमरू माँ चाय बनेलकौ लेकिन हम तऽ बड़ा गर्मी रखै छियौ गर्मीमे चाय पियै छियौ
हँ तऽ पी ले आ तोरा सर्दियो भऽ गेल छौ राइद मे हरेद मे दूध मिला कऽ पीभिये
सर्दी तऽ हमरा हमेशा सर्दिेये रहै छै तनिकासँ नहा लेबै तऽ फिर से सर्दी ठण्डा एतै तऽ फिर से सर्दी खाली सर्दिए सर्दी होइ छै
ह तऽ तू बाहर से जे अबै छैह तऽ ठण्डा पाइन किए पियैत छै लोक कनि देर बैसै ये तखन पाइन पियैए बाहरसँ अबैत छै आ ठण्डा पाइन बोतले बोतले पी जाइ छै
एते दूर जायके ट्यूशन सब रहे छै ने थक जाइ छै की करबे पानियो न पीबै तऽ कैसे जिन्दगी जीवैत
कनी देर हवामे बैस कऽ आ तखन ने पानि पीबीहे पानि रौदायल पानि खरापी करै छै
हँ ई तऽ त ठीक बाजै छियै आ बगलवाली खाली चाइए बना के देलको नहि इतना कि दिल को
नहि तरकारियो तीवन दऽ जाइत छै आ हमरा तऽ अपने ततेक खरीद कऽ दऽ जाइ छै ने तहन बाबू आयल छलै तऽ भरिकऽ रह धऽ गेल तऽ सुखाइ छै तऽ हम ओकरासँ की लै तैयो बनबै छियै तऽ अपन हमहूँ दै छियै तऽ अपन दऽ जाइ छै
तोहर लेकिन बगल बाली छौ खूबब अच्छा
हँ बढ़िआँ छै
अत रहैय तो एगारड़ दोस रहो न स्कूटी वाली बी ओ कहाँ छौ
दूर म पछूत छौ ओ तऽ गाममे छौ हवा खाइ छौ देखै छी हमर बर्तनो लऽ कऽ चलि गेल हँ ओ कथी कहै छी
ओ दोस्त के हम एक दिन घर गेलियौ एते गन्दा घर किचेन उचेन सब गन्दा आ जते आस पास के आदमी सब रहो सब ओकरे देखैत रहो
हुँ हुँ
छैलो छौ
तऽ भरि दिन लिपिट ऑर्डर मे रहै छै छै तऽ ओ अपना घर परर कथी ध्यान देतै बढ़िआँ कपड़ा पहिर तौ ने बाल बच्चा के देतौ बढ़िया से बना त खाय ले आ अपने कतहु कतहु कतहु पानी पूरी खालेथु तऽ कतहु छोला भटूरा खा लेतो आ कहतौ जे हमरा हमरा मने खराब रहे जा
हू जब भी जब भी ओकरास से बात करबी एके गो बात कहतौ तबियते खराब छै तबियते खराब छै
हँ हँ आ आब दुनिया मे भरि दिन घुमिते रहतौ स्कूटी पर बैस जेतौ आ घुम
हाँ उस दिन एलो ने तऽ पति से एते झगड़ा केलो एते झगड़ा आ फिर दू मिनट बाद पति के वीडियो कॉल से बात करे छ प से
ह आख छी गामेमे जाकऽ छौ आ एकदम एखन फोनो नहि उठेतौ आ करतौ आ लोकके कहतो हमरा इह पटरिे ने खाइया एहने ये ओहने य देख
हँ अभी पतिए के यहाँ जा के रहे छौ
हू
जोकि दस दिन से ऊपर भऽ गेलै अभी तक
तब ओकर घरवला ठीक छै इएह नहि ठीक छै घरवला ओकर ठीक छै ई जे भरि घुमतै बाल बाल बच्चाकेँ खाय लए लए लए पड़ै छै खाना बना कऽ नहि देतै तऽ कोन घरवलाा नहि बजत के कर ह
तो की सब बाजबे करत
तऽ कि भरि दिन घुमतै खाय लऽ नहि देतै बच्चा सबके आ एतौ तऽ कखनो दलिया बना कऽ दऽ देत त कखनो खिचड़ बना बना क द देतौ
हू
इएहसभ तऽ की करतै तऽ कहियो बर्दश्त करैत छै करैत छै ओहो एतहु तऽ बर्तन मज तऽ ओकर घरेवला बर्तन माँजि देतै
हँ पति ते ओकर बड़ नीक छौ बच्चो सब लेकिन बहुत नीक छो जो जतौ खा लेतो बच्चा सब
तऽ की करतै जखन माय ओहन भऽ गेलै तऽ बाल बच्चा की करतै
हँ
मोबाइल ओ हाथमे एकटाके मोबाइल कीनि कऽ दऽ देने छै आ भरि दिन गेम खेलाइत रहै छै बच्चासभ
हँ बच्चा की खेलकै की पढ़लै हँ बच्चा की खेलकै की पढ़ले कोई मतलबे नहि छै
नहि नहि खाली अपने खाली अपना परर ध्यान देतौँ नीक पहिरतौ नीक खेतो आ घर मे न होने लागेत
हू ठीक छौ दादी रखै छियौ गर लागै छियौ
ठीक ठीक खुश रह